हलो जी।
जी राध स्वामी दीदी सर्वर डाउन तव। आवाज बंद थिव त कटजो न।
हा-हा, ठीकु आ। हा, हा, हा। तां ॿुधायो कीअं- कीअं आयो तां?
बढ़िया- बढ़िया, तां ॿुधायो?
मां बि सही, तहां छा था कयो?
मां सुम्हणु यी तैयारी।
अच्छा! खाना रोटी- वोटी खाई वर्तव?
हा, असां फ़ुरसत थी वेंदा आहयूं, असां जल्दी फ़ुरसत थी वेंदा आहयूं।
त के केतिरे बजे खाई वठंदा मतिलबु केतरे जे खाई वठंदा आयो त्हां तहां रोटी?
हे नवे ताणी।
अच्छा इअ जल्दी
हा, असां ॾहें साॾे ॾहें सुम पवंदा आहियूं।
हा।
ऐं टास्क पूरो करणो हो त अॼ जाॻांओ ती।
अच्छा, इअं!
हा, उंअ जल्दी सुम्ही पवंदी आं मां।
अच्छा!
हा, मूंखे अठ ॾे, अठ नवं ॾींह वञी थिया आहिन मां टास्क ख़तम ई न कयो आ।
अच्छा, ईअं!
हा, मां ख़तम करे मां बि फुरसत
केतिरी ॼणे पहुचायो?
हा!
केतिरे ताईं पहुचा आयो?
हाणे मां पंजुवीह ताईं पहुती आहियां।
अच्छा, इअं।
उओ बि अॼु।
अच्छा ईअं! हा- हा थी वेंदो मतलब थोङी बाकी आ।
हा
हा कल ताणी कल ताणी करे वठो, कल ताई चार पंज कालू बचूं आहेन, तंहां करे वठो कल ताणी।
हा, अॼु शाम ताईं त पर बिह होे बीह वारो हो टास्क। हाणे ॿ टे फोनयूं लॻायूं त पंजवीह पहुतो आ।
अच्छा ईअं!
हा ॿयो तवहां छा कंदा आयो?
मां त, मां त ईअ मतलब कॉलेज पढ़ंदी आयां। थर्ड इयर, मतलब हांणी वयम। ह बाक़ी त बि कॉम-बि कॉम।
हा मुंजा हसबैंड बिपढ़ाईंदा आहिन कॉमर्स।
अच्छा तहांजे हिते रहंदा आहिन।
हा- हा, मुंहिंजो बाबू बि कॉमर्स पढ़ंदो आ।
अच्छा!
हा- हा, छा कंदव अगते?
अगते हाणे मां टूशन पढ़ाईंदी आह्यां।
हम मां बि पढ़ाईंदी आहियां।
अच्छा!
हा
कहिड़ी कहिड़ी क्लास ताई पढ़ाईंदा आहियो?
क्लास नंढी पंजों, पंजों छहों ताईं, हा हा पंजे छहें राणी प़ढ़ाईदी आं, मां बि पढ़ाईंदी आं।
हाणे त टियू टूशन में बिज़ी थी वेंदो बिज़ी थी वेंदी आं। मतिलबु फस्ट क्लास में नर्सरी त ठीक आ, न यू के जी त ठीक आ, फस्ट में ॾाढी मेहनत आ, मांजी टू फर्स्ट क्लास में एतरी मेहनत आ, छा ॿुधायए, हुनखे अंग्रेजी जी रीडिंग करण न ईंदी आ।
हा हा, हा हा परेशानी थी वञे न।
त वरी उनखे सभु रटिवायां हिकु हिकु चीज़, हुन जी मम्मी बी घर में न पढ़ाईंदी आ। तो स्कूल जो होमवर्क और बाकी टूशन जो मांखे ही करायणो पवंदो आहे, ईअं।
मुखे ख़ुदि बि विहाणिणो पवंदो आ वन क्लास बी दर्जे जे क्लास हूंदी आ न मुखे विहारणो पवंदो आ ॿ सा टे घंटा।
हा ईअं पोइ हेतिरी जी दीया के पास ॾेढु घंटे खां ॾेढु घंटे ताणि वेहंदी आ की हुन में नौटंकी कंदी। हुन खां पो वेंहंदी ही कान। ईअं जिदी आहिनि अजकल ॿुधंदा ई नाहिन बिलकुल
हा हा मुंजा सभु ॿार सुठा आहिनि मेल मिलाप वारा आहिनि मुखे मज़ो ईंदो ॿार बी, ॿार बी ॾिसंदा आहिन ट्यूशन टाइम, पाण ई अची वेंदा आहिनि।
इयें तंग न कंदा आयूं मम्मी ट्यूशन न वेंदासि, भई ईअं न पाणही टाइम सां रोज़ ईंदा आहिनि।
हम्म, केमल मूं कैंखे कैंखे मज़ो ईंदो आहे टूशन ते उहो चवंदो संडे जो बि टूशन जो असां वनऊं, ईअं वठंदो आ, न।
मां न पढ़ाईंदी आहियां सन्डे ॾीहुं शुटी न न सडे न रेस्ट ज़रूरी आ।
हा, मतिलब ईअं थींदो ई संडे। तॾी मतिलब, असां मलब मुंहिंजी भेेण भी टूशन पढ़ाईंदी आ। हूअ वॾनि क्लास खे पढाईंदी आ, त ओॾी मांखे लॻंदो संडे संडे काॾे वञू घुमण मतिलब।
हा असां बि वेंदा आहियूं, हिनजी बि छुटी हूंदी आ मुंहिंजी छुटी हा हा, इन कॾे वञणो आह अचिणो आ हिकु ॾींहुं डिसाईड करे वठंदा आहियूं आतवार ॾीहुं असांखे वञिणो आ, कुछु बि कमु हूंदो आ करे ईंदा आहियूं, ईअं आ, ॿियो
ॿियो वणियो त। रोटी खाईंदमि मालु ईंदो, बसि पो माल ॾिसंदमि वरी सुम्हंदमि।
हा, वरी तां छा कंदव, फाइनल खां पोइ छा कंदव?
फाइनल खां पोइे मां डी एड सोचियो आ।
बी एड हल वरी जॉब ई कंदव।
बी एड खां पोइ वरी, हा वरी बी एड खां पोइ, जॉब टीचर जी।
टीचर, टीचर जॉब मिलंदव न?
हा हा हा।
तं ॾाढो कॉप
हा, अॼकल सीओ जी सीएस हुजे त मेकअप आर्टिस्ट हुजे चहे हेयर स्टाइल हुजे सभ में, कंहिंखे जीते पढाई में मन तू लगे तो वो मेअकप आर्टिस्ट, हेयर टिस थी वने! नेल आर्ट तो थी वनें ईअ, इय और मूखे इय की अगर पाणी में मन लगो त सी ऐ, सीह ए बिल्कुल सी एस सी एस मूखे वाग़ूर मतलब काॅम् पटीशन हेॾो वॾो थी व्यो आ कि नीट जी त एग्ज़ाम थ्यो तो, त वरी उन में बच्चे पास ईअ थ़मा ऐन की डॉक्टर जेतऱा खपन।
मुहिंजे मामा यो पुट्र ट्रे साल खां अटकी पयो आ। ॾहो-ॾहो ॾहों पढ़यई त कोरोना लगी वयो।
अच्छा हूम्
वरी बारहों पढ़यई त वरी डगमग- डगमग ईअं जेड़ो-तेड़ो पढ़यई! वरी हाण ट्रे साल, चार साल खां अटकी प्यो आ नीड़ में। चए तो मा कयां छा, हा म् डहें हां तॾिज़ कयां छा! हुनमें जुड़ी ता वञन त वरी ब्यो पसंद भी नथो अचेन न हिनन खे।
हूंम! बार-बार वई पढ़े-पढ़े बोर थी वेंदा आहेन, वई-वई केतरो पढ़े।
हुम! मुई ॾेराणी धीं बि सी ए पई ती करे।
अच्छा, केड़ो मतलब ॿ टाइम!
ऐं फ़ाउंडेशन बस कयो तई, ब्यो पार ही नथ़ी करे सघे फ़ाउंडेश त कुछ थ़ेड़ो हूंदो आ! हा-हा
अच्छा तो मतलब अभी ऩ, थी वया फ़ाउन्डेशन कि थि! करेती।
फ़ाउंडेशन थियो तस हुंन यो, पो जेके एग्ज़ाम हूंदा आए न, ट्रे बार ॾिनां तई हाणे इंटरमेट हा! न-न पेहरें में अटकी पई आ ट्रे साल थ्यस।
ट्रे साल खां ट्रे साल ताणि एन पहेरें में अट, ट्रे साल खां मतलब ट्रे साल लगातार पहेरयों थी तई ईअं मतलब।
हा-हां-हां
कम कयूं न मतलब ईअं थींदो आ की मतलब ज़ेमल भेण आवाज़ बि पह तिऐं ती करे भेण। उन्न में इय मतलब थोड़ो पास हूंदो थ्यो न बोलना तो छठी ते भी खाई तो उन जे चई कि हिअ कर गाय के कुछ चारो ॾे, तो हिअ कर नास कि प पूजा कराए त उंनै उनयो चारो, चारो ॾी नई और त वरी उनयो पास निकली वन, निकरी वयो आ ईअं! त तहां बि ईअ छठी ॾई ॾेख़ारो कुछ थींदू आह ईअं त पर तिकरी वेंदो आ।
हा! न छठी ख़ुलायण ला फ़ायदो त थींदो आ न।
हा त होत बे ब ट्रे बट नंबर त अटकी ती त पई भई फिर छठी दिखा वई मतलब छा खप
न त उअ ॾेराणीअ ई धीअ आ न मतलब बुधाए पुरो नथी अलाए छाती करे। के में ती अटके कीअं रिज़ल्ट दिख़ार जे न चाचे खे जॾहिं पढ़ाए थो ट्यूशन! मु मुन्ज़ो हसबैंड बि हेॾा बारन खे सी ए ठहंदे ॾिठो थई हून स्क बुधाए ऐॾा ठयां आऐं। हिनखे नॉले त नॉलेज त नॉलेज़ आ त वठ! वठणो ख़पे न चाचे खां। मुन्ज़ो हसबैंड बुक्स ॾींदो तन उनन खे पुस्तक बि ॾींदो तन हर साल जी पुस्तक ॾींदून कोई मदद कर न्! असां कोई
हुनखे शर्म शर्म थी अचे हूंदी की न हाणे घटि नंबर आहिनि त वरी।
त छा थियो त हल त केर कढंदो ॿुधायो हुन ओ पीह अनपढ़ हा।
कम्पीटीटिव एक्ज़ाम थींदा आहिनि उ टफ आहिनि ईअं ईज़ी न थींदो आहे की
असांजा ॿ ट्रे सीए आहिनि हुनंसा बि मिलारयूं कयूं हे जॾहिं साम्हूं ई न न ईंदव। तव्हांजी कोई मदद नथो करे सघेव। हा हा तां हा। तव्हांखे कुझ समस्या आहे त ॿुधाई त ई सोल्युशन असां पंहिंजा अंदर करे वेहंदव किथे बि कॾहिं बि। डॉक्टर खे बि समस्या बुधाए तडिही त हल कढदो न।
हा।
इ रियालटी आ न।
हा।
हा उहो ई चवां थी न त उहो ॿुधाए ई नथी त असां छा मे मदद
वरी मतिलबु हा त मतिलबु हुन शायदि घटि वधि नंबर आहिनि त शायदि ईअं थी चए बाक़ी त अगरि ज्यादा नंबर आहे थोरी सी अटकी वई आहे त
दीदी छोकिरियूं न लाइ केतिरी जॉब आहिनि। तव्हां ॿुधायो ॾिसो तव्हां कीअं चयो मेकअप आर्टिस्ट आ। नथो पुसाए जेके बि है न नयल आर्टिस्ट। चित्र हा हा हा।
मतिलबु पैसा वेस्ट जेतिरा पेस्ट उनमें ता लॻनि पैसा उन में वरी
हा अॼुकल त ट्वेल्थ पास कंदव तव्हांखे ॾिसो नौकरी किथे बि मिली वेंदव।
हा।
त तव्हां हे करे हो करे घुमी करे होॾेई अचो। छो छा मतलब? सिं सिंधी केरु आहिनि? सिंधी हूंदा आहिनि चवंदा आहिनि अॼु कमायु कल जी केरु सोचियो अथई। हे रियालिटी आ तव्हां हाणे तव्हां कीअं था कयो मुंखे त नौकिरी खपे तव्हां ट्यूशन पढ़ायो। पंहिंजो पंहिंजो ख़र्च कढो ता न।
हा।
न पंहिंजो ख़र्च कढो ता न ऐं इहे ई चवां बीएड करे पढ़ाईंदम बी एड करे पढ़ाईंदम बी एड जॾहिं पास थियो पोइ वरी तव्हांखे नौकरी मिले। तव्हां अॼु कमायो था न उहो सिंधी अथव जेको अॼु था कमाइनि जेको कल्ह कम आहे उहो कोॾहिं न कोई कुझु करे सघंदा।
हा।
न समय जो तव्हां उपयोग कयो ता। सभिनि जे पास टाइम आ तव्हां घणा ॿ घंटा कढो था पंहिंजो ख़र्च कढो था न।
हम्म।
इय सच्चाई तव। पहले बि असां नंढपिया असांजे समय में बि सतरें अठारहें साल जो ॿार पुट्र हुजे या धीउ हुजे।
हम्म।
हा कुझु न कुझु कंदा दुकान ते वञण आ लेडीस घर जा कम कंदयू। कुझु सिलाई करे मदद कंदी हुयूं। त, त उह सभु सिखंदियूं आहिनि न? हा, उहो ई चवां थी न।
मां बि हीअं मांखे शौंक़ु कथा मा मॉडलिंग जो त मतिलबु ईअं मांखे मां ॾिसंदमि। पोइ कंदमि वरी, त मांखे हीअं म़तलब मां मुंखे म़ना। आर्टिस्ट त वरी ॾिसूं था मतिलबु हाणे ट्यूशन थी पढ़ायां बी बी एड कयां थी।
ईअं, ईअं त मम्मी खां पैसा घुरो चवंद मम्मी अॼु न पोइ, पोइ, पोइ ईअं कंदव ऐं तव्हांखे। पैसा हूंदा तां फिर शौक़ु पूरा करे था सघो न तव्हां लगा़ईंदव हालग ॻाईंदव न भेण शौक़ त हा।
त कॉलेज ॿि कंदी शा मतलब बी कॉम वी कॉम याक छो की सिर्फ़ तु सी ए कंदी आ कॉलेज करे वठी आ हा न फाइनल करे वेठी आ।
हिन साल कंप्लीट कयईं ऐं ॿि ॾेराणी जी धीउ आ उहो बि काम ओ कॉमर्स करे पई, फाइनल हुनजो पास थियो, पोइ उन विच में सिलाई सिखियई। केक ठाहींदी आ ऐं जेके न हूंदा आहिनि शो पीस, जेका जेका हलनि था। मतलब गिफ्टूं, गिफ्टूं पैक करण, हा, हा। हा, हा। ऐं जेके अॼुकल्ह जा ॾिसण वेदां आहियूं न नाला लिखियल हूंदा आहिनि। त सिनरियूं -विनरियूं सभु ठाहींदी आं आहिनि त ॿई भेणूं न।
हम। त म उ जेई सघे त न मतलब ईअ मां बि कुछु हेलप कदम। या उनखां केक वेक सिंखीं करेे।
हुनर हुनर त सभु छोकिरुनि खे आ न। हुनर त सभु छोकिरियुन आ न पंहिंजी कढे न करन नु पुॼे जेको करन न ईह ट्यूशन बि न पढ़ाईंदमि, मां ट्यूशन बि न पढ़ाईंदमि सिलाई बि न कंदमि।
ट्यूशन त पढ़ाए थी सघ् सीए मतलब इंटर सीए पास आं मतलब फाउंडेशन ताईी।
अरीे सॼो ॾीहुं। हा सॼो ॾींहुं पई घुसियल पोदेह कमरे में। हाणे छाती करे पतो थोरी थो पए।
हा सही आ न, इअं मन ॾाढा ऑप्शन आहिनि। की टीचर बि करे थी सघे ट्वेल्थ ताणी। सी बीएसई बि पढ़ाए थी सघे और वरी। त मे दस्ती काने कि न।
अड़े तां घंटो घंटो ॿ त क टूशन त घणा घंटा कढंदा ॿई घंटा। वठंदव न पंज छह ॿार हा पंज छह ॿार पढ़ाए वठंदव तहांखे मिली वेंदो न। टे चार हज़ार आराम सां पंज हज़ार मिली वेंदा हा। सफ़िशियंट आ। सफ़िशियंट आ तव्हांजे लाइ तव्हांजी ज़रूरत लाइ हा, हा।
जुड़ी आं।
न, न, न, हुनखे सम्झाईंदा त मूंखे सम्झाए पूरो कंदो।
हा। सहीं आ न।
त, जेकी सिलाई कंदी आ न।
हम्म।
उहो उनजीं मम्मी जुड़ियल आ, मुंहिंजी ॾेराणी थी न उहो जुड़ियल आ। हा। त उ, न त हुनखे चवनि। न, न, न उहो उहो ॿिए टाइप जी आं, ॿुधाए छाती कमरे अंदर पतो छाती करे पतो।
त मतिलब सॼो ॾिहु कमरे जे अंदर ई मतिलब ईंय। हा न त रिज़ल्ट, रिज़ल्ट। रिज़ल्ट ईंदो त ॿुधाईंदव। रिज़ल्ट आयो आ।
न, न, न, न, न असांखे मुंजो। मुंहिंजे बि हसबैंड त पढ़ल न पतो त सीए जो रिजल्ट्।